हलो, हलो जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
जी, जी तव्हां कहिड़ी सिटी मां था ॻाल्हायो?
मां खण्डवा मा।
खण्डवा मा, अच्छा, अच्छा हाणे तव्हां सां ति ॻाल्हायां मां।
मां सां ॻाल्हाां न?
न, न उवई पुछां थी शायदि मां हाणे तव्हां सां ई बि ॻाल्हायां खंडुवाम मां हिकु आंटीअ सां ई बि ॻाल्हायांसि हाणे।
अच्छा थोक बर अछा बेकेर बस
अच्छा, अच्छा जी जी जी कोई ॻाल्हि न। तव्हांजो नालो?
मुहिंजो नालो अराध्या।
आराध्या जी जी ॿियो ॿुधायो तुंहिंजो मौसमु कीअं आहे?
मौसम सुठो आहे। ॾाढो घुमण लाइक अथव अचो त घुमण हलूं बारिश थी थिए ॾाढी
जी, बारिश में कीअं घुमंदासीं हिते बि थोरो बारिश थी वियोहे पई।
त छतरी खणी करे घुमंदसीं।
छड, किच किच, किच किच में बियो माण्हू सुठो न लॻंदो आ।
अरे हुनमें त मज़ो ईंदो आ। बचपन यादि ईंदो आ हुनमें।
हा हाअसांजा जेका असांजा जेका नंढा नंढा बच्चा आहिनि उ बि खणी करे घुमणो पवंदो न हुननि खे बि त
हा सही ॻाल्हि आ। परेशान थी वेंदा। हा।
अच्छा, अच्छा तव्हांखे घणा ॿार अथव?
टे
टे ॿार तव जी, अच्छा। मूंखे हिकिड़ी गुड़िया आ।
अच्छा, हिकडीं गुडिया तव।
जी जी नंढी आ हाणे त, प्ले स्कूल वेंदी आ।
अच्छा।
जी जी हा।
वॾा आहिनि
अच्छा त तव्हां। कीअं छा, मतिलबु हाउस वाइफ आहियो की ॿियो कुझु बि कंदा आहियो वर्क?
मां कपड़नि जी शोप आ मुंहिंजजी, लेडिस ड्रेसऐं जी और हिक कॉस्मेटिक जी शोप आ। मुंहिंजा हसबैंड कॉस्मैटिक ते वेंदा आहिनि न मां कपिड़नि जी दुकान ते वेंदी आहियां।
अच्छा, अच्छा जी जी मतिलबु वर्किंग वूमेन आहियो तव्हां।
हा हा
जी अच्छा सठ ठ सुठो आयो तां, बि्यो, मां, मां, मां होममेकर आयां ॿियो कुझु बि न कंदी आयां।
आच्छा अच्छा ॿियो छा कमु तव, त मेन कमु? मेन कमु छा तव?
मेन, मेन, मेन कमु हिननि जो तन अ बिज़ न मतिलबु हे तन बिज़नस तन टॉईस अउं गिफ्ट आइटम जो, होलसेल ऐं रिटेल ॿई
अच्छा -अच्छा सुठो आ न, ॿियो रोटी वोटी थी वई
रोटी पाणी थी वई फ्री थी करे, हाणे बस गुॾी खे सुम्हारो त मां सोचो कॉलिंग जो कमु थोरो सो वरी वठो जेको बचल कुुछल आ।
सॾी रांद ए ॻाल्हि आ, सुम्हंद न आहियो मंझंन?
न न हाणे मां मुंखे त वरी मंझंदि जो सुम्हंदी आहियां त वरी राति जो निंड न ईंदी आ।
हा सही ॻाल्हि आ केंजी -केंजी आदत हूंदी आ न
हा तॾहिं मां मंझंदि जो न सुम्हंदी आहियां अवॉइड ईं कंदी आहियां, थोरो सो की भई ठीकु आ टाइम हेॾे होॾे कटिजी वञे, ताकी राति जो चैनि जी निंड अची वञे।
सही ॻाल्हि आ, ज्वॉइंट फ़ैमिली हां ज्वॉइंट फैमिली हूंदव न तां त।
जी जी जी, ज्वॉइंट फैमिली आ, ससु सहुरो ॾेराणी आ, सभु गॾु ब नियाम जी जी
अच्छा, असां अकेला हियूं। असां हा, मां हा आहे न। हा आहिनि न मां ओ नंढी सां गॾु रहिंदा हिन।
अच्छा- अच्छा
ॾेराणी सां गॾु, हा, हा मां वॾी आयां।
अच्छा, मां बि वॾी हियां मुंजे घरु में मुंजी बि नंढी ॾेराणी ओर ॾेर आहिन।
अच्छा, ईऐं
मुं जी, जी, जी हा, ॿियो ॿुधायो पेंजी लाइफ जो एक्सपीरिएंस कुछु
हा ॿुधाया न सभिन जी लाइफ़ बिज़ी लॻयूं पयूं हन
जी जी हा होत आऐं
कमु में टाइम इ न मिलंदो आ, दीदी हेॾे होॾे कमु में बसि ईयं सॼो ॾिन ईयंईं हली वेंदो आ।
हा वो त सुबहु कींअ थींदीं आ, राति कीअं थींदीं आ, विच में बसि रोटी पाणी यादि ईंदी आ। रोटी करणी आ खाइणी आ, वरी रोटी करणी आ वरी खाइणी आ, वरी रोटी करणी आ वरी खाइणी आ बसि
बसि हियंई कमु आ, वई कमु तव लेडिस
कोई ये पेंजे लाए बिल्कुल टाइम नथा कढी सघऊं पिया, ॿारन- ॿचन हर केंजे लाए टाइम त कंडऊ पिया पेंजे लाइ असांखे टाइम कढ़ण जो।
बिल्कुल बि न कढी सघनदां
हा
ॿ ॿारनि
न, लेकिन हुनखां पो बि लास्ट में, हेई ॿुधण लाए मिलंदो की तां कयो छा ता ॾिंहु भर?
कयो छा ता तहां, उहोइ त!
तां कयोस।
नालो, हा असां असां जॾी वेही त ॾिसो। तहां खे स्नान -पाणी कयो आ, दुकान ते वञंअणो आ, दुकान ते बि
जी जी, उहो ई त असांखे रोटी हिते कययूं तो, रोटी बस करिणी तव न तहांखे, हर कम लाए त बल्कि माई तव।
ॿियो ॿुधायो? वारो, हा आहे।
ॿियो तहांजी सिटीअ जी कुछु स्पेशल छा ॿुधायो छा हुते स्पेशल मनाईंदा आइन?
क्या बोल रहे हो दीदी, ये पांच रुपए का एकहै, पांच रुपए का एक देना। मंदिर तव भवानी माता तव। एसभु चीजू नाचू ना ह ॿियो चार चीजूं आहिन वधीक न वॾी चीज काने की। नंढी आ हा बस। हा वधीक काने वॾी।
अच्छा -अच्छा, अस अचो तहां कटनी अचो, कटनीअ में त बढ़िया तव। हरे माधव जी वरसी तव।
उ हा होहो त ख़बर आ आहे, ॾाढा माण्हू वेंंददा आहिन। फी न न दीदी। असां न, बाक़ी माण्हू रहंदा आहिन त उहो घुराए रखंदा आहियूं छा। ी न ह हा
हितां हर कोई माजून घुराइण पसंद कंदो आ।
जी जी
हदो घर र ग्राहक बि वेंदा आहिन न, हुननि खां घुराए रखंदी आहियां। अंञा उह हिते पटलाेल मिलंदो आ कारेगर जो। हा उह ईंदो सेच खारे हिकङो।
जी जी हा, बट मां छा हिते वधीक ॿाहिरि निकिरंदी न आहियां त हेतिरो। भई वरसीअ में थी तो सघे भई वरसीअ में लॻंदो हुजे मेलो त तंहिं महिल सभु मिलंदा बि हुजनि सामान।
असां वई घुरहंदा आहियूं। तने शेट घुराइण तांजी छोकिरी खे ॾियणो आहे हुनखे विणो आहे मुंहिंजे घर जो मूंखे बि घुराए ॾिय। हा
हा ख़ैर बि सामान त काफ़ी सुठो सुठो मिलंदो हर सिंधी सामान ईज़िली अवेलेबल आहे मतिलबु थोरो आसानी सांखे मिली वेंदो अथव शादियुनि जो ॿार बचनि जो।
व त इ शाू कथे क कलिप
साड र ब हा हलो
अच्छा जी, हा
हा- हा, बियोॿुधायो?
ॿियो सभु बढ़िया। दीदी मज़े में, हा तव्हां हिन एप में कें महिल खां आयो दीदी?
जी हिन में टे चार ॾींह थी विया आहिन दीदी।
हाणे ई एड थिया आहियो मतलबु तहां, अच्छा। अच्छा मतिलबु पोइ तहांखे त पेमेंट जो सोर्स अंञा न आयो हूंदो पो?
न न मूंखे न आयो आ, मुंजी कॉल पूरी थियण वारी आहे, चार कॉलूं बची आहिन बस मुंजी।
त हे तीस
तीस असां खे तीस पूरी करणूं आहिन, अच्छा!
हा, पेमेंट जो कुझु कुझु ॾेखारे नथो।
मुंहिंजे ॿि न ॾेखारे नथो, मां त ख़ैरु हाणे कल्ह खां ई स्टार्ट कयो आ त मुंजो त अ न काफ़ी बाक़ी कया
हा, कंटिन्यू लॻियो पियो हुजो, ॿियो छा।
टाइम ई नथो मिली पए पियो, दिन में बस जेको एक दो वंटो मिले थो पियो हुन में ई ट्राए कयां पई, पो बि गुडूअ खे मां पैंजी नंढी कुुड़ खे सुमारो थी मांस त हुन टाइम ते थी कयां पई।
सही आहे न, माण्हू खे टाइम मिले जॾहिं कंदो न हो त, मां बि सुबुह वठ ॿ टे कंदी आहियां, रात जो ॿ टे कंदी आहियां बस दुकान ते वंञी बस। हाणे त मतलबु फ्री आहियां, थोङी मौसम में चेंज आहे न बारिश ग्राहकी न हूंदी आ वधीक त पो लॻाए रखांस बस।
हा, न सही बि आहे न भई, पंहिंजो अगर फ्री टाइम आहे त छो न कयूं। लेकिन नंढो ॿार आ न मूंखे त नंढी खोड़ परेशान कंदी आ, विच- विच में जीअं निंड्र मां द रोअंण बि
न चेंज चेंज कर र
त थोङी दिक्क़त थी वेंदी आ।
ह उहो त आहे न दीदी, ॿार जी बि ॾाढी, स्कूल वेंदी आ गुड़िया? ल में वेंदी आहे कंपनी क हिसाब सां कुु अचछी थीतई हा सही ॻाल आ। ॾाढा आइन बाबा! ॾाढा बिस्त भया वग़र हा सही ॻाल आ। मां पंहिंजो कमु पाण ई कंदीयां, घर जो बि इहे बि न कंदा आहिन ॿई छोकिरा, मां ई कंदी आहियां, छोकिरी खे त मोकिलंदी न आहियां। ारी रखे आस फेशियलोस ल लग ट में बे स बि आहे
करिणी पवंदी न दीदी, केरु ॿियो थोङी कंदो, हा।
सही ॻाल आ। ॿियो? तां अकेले जुड़ा आहियो, तांजी ॾेरानी बि जुड़ियल हूंदव न हिन में। तांजी ॾेरानी बि जुड़ी हूंदस न हिन ग्रुप में?
न न मतिलब अञा त कोई हीअंर जुड़ल कान्हे क्ूंकी असां ॻाल्हाईंदा थोरो घटि ई आहियूं घेतरो न बट ॻाल्हाइण बोल्हाइण थोरो घटि ई आहे
ट आ हूं
हा घटा हा
कोनसा वाला बोल रहे हो? नीचे
छी पंहिंजी पंहिंजो थोरो हिसाब जो हूंदो आहे त ठीकु आहे हुननि खेगरि नथो अचे पसंदि त पोइ ठीक आहे न दूर थियनि
नढी डेरानियूं वैसे बि ईअ ई हूंदियू आहिनि
हा उहो ई आहे हुननि खे सभु मिलंदो बि ढंग सां अथन त बि अलाए छो इअं साड़ जॻाईंदीू आहिन
सार खाईंदिययूं असांजे घर में बि ईअं ई आहे दीदी त तव्हांजे घर बि ईंअअसांजे घर में ॿि ईअं हो त आहे असांजे घर जी स्टोरी ता ॿुधायो था
हा बसि हो ई थींदो आ पोइ ईअं लंॻदो आ धीरे धीेरे असांखे थोरो परते थियणो जे तव्हां पाण में ख़ुशिजो
सही ॻाल्हि आहे असां वांगुरु सेम तो थियो सेम नंढनि खे प्यार मिलंद न वॾनि भले घणा बि करे रखनि नंढनि खां पहियोे पहिरियों वॾा प्यारा हूंदा आहिनि वरी उ वाप न अची वेंदा आहिनि त उ वॾा पुराणा थी वेंदा आहिनि तो बस हलायो हिनखे हटायोस हितां
छो छो नंढे जे टाइम ते रूल्स रेगुलेशन बि त केतिरा था मट ची वननि पिया वॾन जे लाइ रूल्स रेगुलेशन एतिरो स्ट्रिक्ट खुइ हुओ असांजे टाइम ते हुननि जे लाइ सभु सभु सभु साइट थी वियो रूल्स
असांखे त काथे वञण ई न डींदा हुआ असांखे ससु बुत सुजाईंदी हुई असांजे लाइ असां जिते नालो खंयो असां नालो खईं के हिते वञणो आ मंदर हलऊूं बूथ सूजी वेंदो हुयो न भई हिनजे छॾीस बूथ सूॼयल
छॾेस हा होो हुननि जो त कुझु बि थिए हे ज़िद कर वेंदा बि आहिनि न उहो सभु सही बि हूंदो तन
हा बसि नंढे आई त वञ जिते वञो त वञो ख़ुशी ख़ुशी
हा वञो न वञो हा
हा इयें ही आए कंहिंजी घर जी हीअई स्टोरी आहे जिते वञ वॾा नूअ पुट आहे नंढा नूअ पुट आहिनि त हा छा जय झूलेलाल सई गाल्ह आ सेम असांजे घर जी स्टोरी तव्हांजी बि अथव हं हं हं
मां त तव्हां जेतिरनि जी बि ॿुधंदव न सभिनी जी सेम बि ॿुधंदव लॻभॻि
हा उहोई तो हुं ब्यो? टाइम टाइम थियण वारो थव तव्हांयो।
हा हा ठीकु
हा जय झूलेलाल ह मजा आती च क क